हेलो
हेलो
नमस्कार कोना छी बहुत दिन बाद भेंट भेल
नमस्कार हम नमस्कार हम बढ़ियाँ छी अहाँ सुनाउ पढ़ाइ लिखाइ तैयार कोना चल छी
भगवान कृपासँ सब ठीक अछि आइ हम सोचलु कि जे कुछ एहन विषय पर चर्चा करी जाहि से ज्ञानो बढ़त आ आप अपन बिहारक गौरवशाली इतिहास शके बारेमे सेहो बहुत किछु बुझब
हँ ई तऽ बहुत नीक विचार छी हमरा अपन बिहार पर गर्व छी इतिहास संस्कृति शिक्षा धर्म साहित्य आ सभ्यता सब क्षेत्र मे बिहार योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहल छी
बिलकुल संसारक इतिहास मे बिहारक नाम बहुत सम्मान सँ लेल जाइत अछि प्राचीन काल मे बिहार ज्ञान दर्शन
ए
राजनीत आ धर्मक प्रमुख केन्द्र छल
ह हँ जखन इतिहास पढ़ति छी तखन बुझाय छी जे बिहार केवल एकटा राज्य नहि बल्कि सभ्यताक केन्द्र रहल अछि एते अनेक महान राजा विद्वान संत आओर दार्शनिक जन्म लेने हथि
सबस पहिने प्राचीन मग ध राजा के चर्चा होइत अछि मगध भारत क शक्तिशाली राज्य मे सऽ एक छल एतहस अनेक महान सम्राट शासन के लेल
सही कहलु मगध राजधानी पहिने राजग्रह छल बाद मे पाटलिपुत्र बनल पाटलिपुत्र आइक पटना छी जे बिहारक राजधानी छी
पाटिल पुत्र प्राचीन भारत कऽ राजनीतिक केन्द्र छल विदेशी सब सेहो एहि नगरक प्रशंसा केने छथि
हमरा ई जान ब के उत्सुकता छी जे बिहारक इतिहास मे शिक्षा क्षेत्रक योगदान केहन रहल
शिक्षा क्षेत्र मे बिहार विश्वकप अग्रहरी रहल नालन्दा विश्वविद्यालय संसारक सबसँ प्राचीन आ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय सब मे सँ एक मानल जाइत अछि एशिया के अनेक देश विद्यार्थी एते अध्ययन करै अबैत छलाह
सही बात केवल भारत नही बल्कि चीन कोरिया जापान तिब्बत या अन्य देश पर विद्यार्थी आबै छलाह एते दर्शन चिकित्सा गणित ज्योतिषी व्याकरण आ अनेक विषय पढ़ओल जाइत छल
हँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय सेहो बहुत प्रसिद्ध छल ओहो ज्ञानक महत्वपूर्ण केन्द्र रहल
हँ हमरा लगति कि जे शिक्षा क्षेत्र मे बिहारक गौरवशालि इतिहास अचूक पीढ़ीक प्रेरणा बनबा के चाही
निश्चित रूप निश्चित रूप सँ इतिहास केवल पढ़बाक वस्तु नही बल्कि भविष्य निर्माणक प्रेरणा सेहो छै
ह धर्मक दृष्टिसँ सेहो बिहार अत्यंत महत्वपूर्ण छै
बिल्कुल बिलकुल बौद्ध गया विश्व भरि बौद्ध धर्मावलम्बी भक्त के प्रमुख तीर्थ स्थल अछि भगवान बुद्ध एतै बोध वृक्षाक नीचाँ ज्ञान प्राप्त केने छलाह
इहि कारणे प्रत्येक वर्ष हजारो विदेशी प्रत्यक बिहार घूमे आबै छथि प्रत्यसन राज्यक अर्थव्यवस्था सेहो मजबूत होइत अछि
सही बात सही बात केवल बोध गया नहि राजगीर वैशाली पटना साहिब पावा पूरी ककोला जलप्रपात आ बहुतो ऐसन स्थान एहन स्थान अछि जतए देश विदेशक के लोग अवति छथि
हूं हमरा लगति अछि जे यदि पर्यटन आधारभूत सुविधा आ आओर बेहतर बनाओल जायत तब बिहार मे रोजगार अवसर सेहो बरत
आ ई बिलकुल सही कहि रहल छी पैटनसँ होटल परिवहन हस्तशिल स्थानीय व्यापार अ खान पानस जुड़ल हजारो लोक के रोजगार भेटी सकति अछि
इतिहास आ पर्यटन दुनू मिल कऽ बिहारक पहचान बनबति छी
हँ मुदा आब आवश्यक अछि से नव पीढ़ी अपन इतिहास जानै आ ओकर सम्मान करै
सही कहलू जे अपन इतिहास नहि जन् जानब तऽ अपन पहचान से हो अधूरा रहत
अगला हम बिहार प्रसिद्ध पर्यटन स्थल संंस्कृति विरासत अ वर्तमान विकास पर विस्तार से चर्चा करब
अवश्ये हमर मानव अथी जे बिहार पर्यटन क्षेत्र मे अपार संभावना छी ओत बहुते लोक के एतक प्रसिद्ध स्थल सब क पूरी जानकारी नहि छी
बिल्कुल सबह सऽ पहिने बोध गया चर्चा करब जहाँ भगवान बुद्ध एतय बोद्धि वृष नीचे ज्ञान प्राप्त कयने छलाह यहि कारने विश्व भरि लाखो श्रद्धालु प्रतिवर्ष एतय अवति छथि
हँ बौद्ध गया मे अनेक देश सब अपन अपन शैल भव्य बौद्ध मठ बना बनाने छति एते जपान थाइलैंड भूटान चीन श्रीलंका आम म्यानमार मठ पर्यटक सब के बहुत आकार्षित करति
आब राजगीरक बात करी राजगीर पहाड़ घरे घेरल अत्यन्त सुन्दर नगर अछि प्राचीन काल मे ई मगधक राजधानी छल एतय विश्व शान्ति स्तूप रोपवे गर्म ज जल कुंडा अनेक ऐतिहासिक स्थल छथि
हँ हम एक बेर राजगीर गेल रही प्राकृतिक सौन्दर्भ्य देत क मन बहुत प्रसन्न भेऽ गेल छ अतेक वातावरण शान्त आ मरो मनोरम लागल
वैशाली सेहो बहुत ऐतिहासिक स्थान अछि ई विश्व के प्रथम गणराज्य मानल जाइत अछि भगवान महावीरक जन्म सेहो वैशाली मे भेल मानल
ओ
जाइत अछि
ह ह अं एहि कारण जैन धर्म आ बौद्ध धर्म दूनू के दृष्टि सँ वैशाली महत्वपूर्ण छै
पटना साहिबा सेहो बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अछि सिख धर्मक दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म एतय भेल छनि
हँ एहि सँ स्पष्ट होइ छी जे बिहार भिन्न धर्म आ संस्कृति संगम स्थल रहल अछि
पावापुरीक महत्व सेहो बहुत बेसी अछि भगवान महावीर एते निर्वाण प्राप्त केने छलाह जल मन्दिरक सौन्दर्य देखबाक योग्य अछि
नालंदा विश्वविद्यालयक अवशेष सेहो इतिहास प्रेमी लोक सब केँ बहुत आकर्षि करति छी आर विदेशी पर्यटक सेहो ओते अबसे जाइ छी
बिहार मे प्राकृतिक पर्यटनक सेहो बहुत सम्भावना अछि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ककोलत जलप्रपात आ अनेक प्राकृतिक स्थल लोक सबके आकर्षित करति अछि
हमरा लगै छी जे यदि पर्यटन बेहतर प्रचार प्रसार होइ होटल सड़क सुविधा आओर मजबूत बनाओल जाए तब बिहार पर्यटन क्षेत्र मे बहुत आगाँ बढ़ति बढ़ि सकति छी
निश्चित रूपे पर्यटनसँ केवल राजक आय नहि बढ़त अछि बल्कि स्थानी युवक युवती सभक रोजगार सेहो भेटाइत अछि
हँ चलि अब बिहारक विकास पर थोड़ि चर्चा करी जाय
बिहार मे सड़क पुल शिक्षा स्वास्थ्य आ बिजली के क्षेत्र मे किछु सुधार भेल अछि गाम सब धरि सड़क पहुँच रहल अछि विद्यालय आ अस्पतालक संख्या सेहो बढ़ल अछि
मुद्दा एखनो बहुत काज करबाके आवश्यकता छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उद्योग रोजगार सिंचाई स्वास्थ्य सेवा आ महिला सुरक्षा वे भविष्यक विशेष ध्यान देबाक जरूरी छै
सही कहलू जब उद्योग लगत तऽ युवा सबके रोजगार भेटत आ पलायन कम होयत
बिहारक युवा प्रतिभाशाली छथि अफसर भेटला पर ओ सब देश दुनिया मे अपन प्रतिभा देख देत छथि
एकदम सही आब समय अबि गेल अछि जे बिहार अपन कौरवशाली इतिहाससँ पेड़ल आधुनिक विकास दिशा मे तेजी सऽ आगा बढ़ै
हँ हँ हमरा पूरा विश्वास छी जे सरकार समाज आ युवा सब मिल कऽ प्रयास करत तब बिहार फिर विज्ञान संस्कृति अ विकासक अग्रणी राज्य बनी सकेत छी हू
बहुत सुन्दर विचार अगली अब हम बिहारके संस्कृति भाषा पर्व त्योहार कृषि उद्योग शिक्षा या युवा सबके भूमिका पर चर्चा भेल बहुत नीक लागल अछि
हँ हँ अवश्य हम अगली बार प्रतीक्षा करब।
बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार छी।
नमस्कार